हँ हँ आब कनेक्ट भऽ जाइ छै आब ई दिक्कत जे पहिले हए
अरे एतऽ छै लेकिन गाँवके ककरोसँ बतियाय छियै ने गाँवमे दिक्कत ई छै जे जिओवला टावर मेऽ लाइट अगर कटि जाइ छै न तऽ नेटवर्क सीधे गैब भए जाइ छै जियओ के टावरे नै रहै छै
अरे तऽ तूउऽउ मां लेकिन हम माँ के करबेलियै कहलियै अनुपम के माँ के क दहीऽऽ
हँ
तऽ माँ स तऽ हम आय चारि गो कॉल करलियै हन तऽ बहुत बढ़िआं स भऽ गेलै
हँ तऽ ओहि टाइम पर हँ ओहि टाइम पर लाइट नै कटल हैत न ओई दुआरे
ओ अच्छा हं हं भऽ सकै छै से तब नै पुछलियै लेकिन हम कहलियै ठीक माँके क ददी किएकि एगो आदमी कुरा भऽ जेतै तऽ कके मां के हेतय हम कलिये किऐ ने हेतै बहुत नीक स हेतै तऽ करलकै एगो काल्हि केने रहियै हँ हँ त फेर भऽ गेलै आइ हम तीनगो काॅल मां सँ करेलियै तखन तोरा ने मैसेज करने रहियो ऽ
हुंऽऽटोटल टास्क अहाँके के कैगो देलक हन पच्चीस गोऽ कीऽ
जखने पूरा होइ छय न तऽ आओर भेज दय छै कहै छ एनाऽ
टोटलऽ लिखने रहै छै जेना हम्मर एखन पचीस गो तक छै तइमें बाइस गो भऽ गेलै हनऽ
नइ हम्मर सोलह बाय बाइऽबीस रहै सोलह बा चारि गो बच्चल छ लै
हँ तऽ फेर देतऽ जना बेसऽ बेस जेना पूरा भऽ जायत न तऽ फेर पाँच गो देतऽ मैक्सिमम तीस तक देतऽ
लेकिन पता छौऽ तीसऽगो काॅल तऽ ई त होमऽ जे करै छीयै इम्हर से न एत काउंट होई छै हमराऽ मेऽ बांकि जे कोर सामनेऽ एलैऽहँ जे हमरा करलकै हन ओइ लगा कऽ तऽ हमरा भऽ गेलैऽ
तऽ ओ लगाए कऽ ओहिसँ कोनो मतलब नै छै जतेक बात करबै ओकर ओपन ओहि हिसाबसे पैसाऽ बनतय
द ओय टाइम मे तऽ ओ इएह कहने रहै जे तीस कॉल से जादा नै करय लय मतलब कुओं वैलिड कॉल एगो जे फॉल्स जेना जीरो सेकेंड पर चलि गेलै ओ सबके मायने नइ माइन हेतै। लेकिन एनाऽ अगर करबे हें त तू चारि गो कॉल क सकै छी एकऽ आदमी के त हम एना सोचहि तऽ हम एक दू तीन चाइर पाँच आदमी के करलियै तऽ पाँच आदमीके बीसगो कॉल कब न होले हो गेलै और अच्छा बीसे गो काॅल भेलै।
ओन्ना नहि नहि हँ जेना छैय जेना अहाँ हमरास चारि बेर बात केलियै न अगर हमर टास्क छैय तऽ हमहूँ अहाँसँ चाइर बेर बात कऽ सकैत छी।
नहिऽसे नहि हेतउ हम पुछने रहियै हमरा ओ कॉल कयने रहय ने एकटा कोर्डिनेटर आशीष चौधरी ककऽ नाम कहलकय देखै छी ग्रुप्ऽ एयमे एगो आशीष चौधरी क क दय छ
पर जे दनै छैय प्रोसेस ओहि हिसाबसँ एहन किछ नहि छैय जेनाऽ कहने तऽ छै सभ सभसँ एना गप्प कऽ सकै छी आब ओहिमे रिजेक्ट करतै की करतै पता नै।
हँऽ ह हम ओय दिना पुछने रहियै ओकरा जे कहलकै जे अहाँके किछु चाइर बजलियै हम कहलियै हं बचल छैय छे हम अहांकेइ कहैछी जेना चारि टा कॉल हमरा सामने वला करलकै त फेर हम ओकरा चारि गो कॉल कऽ सकैत छीयै त कहलकै नहि से नहि हैतऽ। चाइरगो कॉल चाहे अहाँ करियौ चाहे ओ करैथ। लेकिन चारि टा कॉल एक आद मतलब दू आदमी के बीचमें सिफ चाइर गो कॉल होय के चाही यानि चालीस बियालिस मिनट दस बारह मिनट के ओ अगर तु बारह मिनट तक बात करैत रैह जेभी त खुद डीसकने्क्ट भऽ जेतौ।
हँ बारह मिनट मे खुद् डिस्कनेक्ट भय ऽऽ लेकिन जेना ई छैय चारि बेर बिक्रम भाइ से बात केलियए फेर ओ कै लेलखिन। हमसभ पता नहि आब तहन रिजेक्ट करतै की करतै भगवान जाने।
हँ तऽ तो तोहर आब देखही अगर पेवेंट आबि गेलौ सही तरीकाँ सऽ तऽ त वैलिड छौ और अगर नहि एतौ तहन
बैकग्राउंड बैकग्राउंड मे अगर पंखो सभके आवाज बेसी जोरसँ बाजै छैय तऽ रिजेक्ट कऽ दैय छैय कियकि हम बंटी से एगो गप केने छलिये तऽ ओ रिजेक्ट केय देलकै उहे पूजा से दूगो केलियै तऽ ओ एकर एखन पेमेंट शो करे छैय एगो कऽ उनचालीस रुपआ एगोके तीस रुपआ।
अच्छा ई कतहु कतऽ तोरा सो करे छौ पैसा हमरा सब के तऽ दिखे ने रहले हन।
कन्फ्रेंसर बोर्ड जेना थ्री डोट मेनु पर क्लिक करबै नऽ तऽ ओकर नीच नीचा मे कन्फ्रेंसर बोर्ड उ केक हेते ओहि पर क्लिक करबै जेनरेट कए कऽ ओ अहाँके आईडी रहत ओत रहै छैय जेनरेट ओ जेनरेट करबै तऽ नीचामे जेहि नम्बर पर बतियाल रहबो नम्बर के ड्यूरेशन आ कते देर इफेक्टिव स्पीच रहल हन मतलब अहाँके बात कते दूरो काउंट केलक हन ओ अगर आब भैलिडेशन मे मतलब रिजेक्ट केलकै कि नहि केलकै ओतऽ लिख दने रहै छैय रिजेक्ट या एक्सेप्ट। अगर ओ रहै छैय तकर बाद पेमेन्टो स्टेटस देखबै छैय।
अच्छा तऽ तहन त लोग देख कऽ सकैत छैय जे काॅल हमर रिजेक्टस या ने यानि अगर हम तोराँ बात क कॉल रिजेक्ट कर फेर सऽ तोरा सऽ एगो कॉल कऽ सकै छीयौ। एते तऽ मिलैक चाही नऽ फैसिलिटी।
हँ लेकिन से नहि ने छैय फेसिलिटी चारिए बेर पाँच मै सब दने छैय ओ नहि छैय फैसिलिटी देख जे हई। आ जेना हमर पेमेंट सब तऽ एले हन लेकिन पेमेंट सेटप मे जाइ छै त एखनो नहि होइ छै
अच्छा ओय मे देखाबै छौ
हँ ओय मे आब देखेलकै हन लेकिन पेमेंट सेटप ओय मे जाइ छियै तैयो एखन नहि भै रहल
मतलब फिर मतलब आ अथी सेटिस्फेक्शन छौ तोरा ओय से जदी हमर अते होय के चाही येते ये
हँ हँ ओ त होये के चाही हँ ओ ठीक छैय कियाकि ओ ठीक छै न कारण जे ओय पर इफेक्टिव स्पीच जे लिखने छै दस मिनट में पांच मिनट अहाँ बाजलियै पांच मिनट हम बाजलियै ओय मे हूँ हा ऐ सब बला बात के काटि दैय छै ठीक छै हँ त ओहि हिसाब से अगर चारि मिनट भेलै त ओकर उनचालीस रुपआ ओ देने छैय तीन दशमलव किछ छैय त उनचालीस देने छैय त ठीके देलके किआकि हम एम्हर से केने छै छलियै दस रुपए भ के हिसाब स आ जे उम्हर से करते ओय मे आठ रुपए के हिसाब
हँ हँ करे वला के दश रुपआ देय छै इहो हँ ई बात त आओर अगर आबे छै त फेर ओकरा आ ह त फोन हमरा जादा एबे केले ह हम त कहब कियकि स्टार्टिंग मे त हमरा अथिए नहि रहै करे क काॅल के अथिए नहि छलै त त अलमोस्ट हमर भए गेल हेतै आब तोरा से कॉल केलो न हमरा लागय ये की जे आब हमर एक सौ साइठ मिनट भेल
आओर देत लेन लेकिन ई अहाँके टास्क भेलै जते देत ओते करबै ओय मे आब ई थोड़े छै सभटा एक्सेप्टे हेतै किछु रिजेक्टो कए देत त ओय के वजहसँ जे जते एक्सेप्ट हेतै ओकर पेमेंट मिलतै टोटल ओय दुआरे मैक्सिमम तीसटा दैय छै जेना ई बड़हैत जायेना सोलह पहिले दस कम्प्लीट केन हेबै त पन्द्रह भ गेल हेत फेर पन्द्रह पेमेंट कम्प्लीट केने हेबै तऽ बीस भेल हैत आ जहन बीस हैत कम्प्लीट
हूँ हूँ हूँ हूँ ह पाँच पाँच गो टास्क एड करैत जाइ छै
हँ तीस के बाद फेर रुकि जाइ छै तीस तक दैत छै ओय तीस गो मे आब अहाँ के जेगो कॉल खराब भेल जे भेल ओय स कोनो मतलब नहि छै तकर बाद ओकर चेकिंग हेतै जकर अहाँ के ठीक ये ओकर पेमेंट मिलतै
हँ त उएह भेलै गुड़िया गुड़िया के चलते ऊ सभके करबे केलकै यो ओकर उ मतलब एले नए सब करबेेल कॉल त ओकरा तीस गो कॉल पूरा हो गेलै तकर बाद लिखा गेलै जे आब नए तू क सकय छै
त हुनका पेमेंट एलै कि नय
एलै ने छ सौ समथिंग एलै त उहे कोनो सेफीशिएंट थोड़े भेलय
छ सौ के छलै त बहुत कम एलै ने हूं
ओहे त कहलियौ
हुनका तरफ स तहन कम रहलै हन हूँ हूँ छ सौ एलै यानि साठि साठि मिनट एक तरह से हुनका वैलिडेसन रहलै सबटा रिजेक्ट सब भे गेल हेते
हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ
हूँ हमरो अहाँ के लागय ये कही ई वाला कॉल रिजेक्ट
किया बात करैके छैय चाहे किछो भी टॉपिक भऽ सकै छैय। ओकर एहन थोड़े ने मतलब छैय।
चाहै छैय ने डाटा लै ल चाहै छैय ने जे ओकरा नीक नीक चीज नया नया चीज के जानकारी दियौ। मैथिली भाषा मे ओ से शायद
उएह अनु माँ से माँ के ई बात करते लेकिन माँ के एहन एहन वर्ड निक ई तऽ कतहु डिबिया लग के ताकते तऽ नहि भेटतै। एहन एहन मैथिली के वर्ड सब हमरा सब
माँ से बात केलिे ते वएह लागले अनप भैजी के अथी पर कॉल कय क। माँ स केलियै त ओहो सब पूरा पूजा से हम बात केलियै अपन तऽ ओ तऽ छैय ओकर बला तऽ हमर दुनू एखन तक एक्सेप्ट केलकैूगो आओर ओकर कॉल छै ओ क देतै त एक सए साठि तऽ एनाहिते भए जेतै।
हँ तऽ हम सोचै छियै आब अगर अगर आओर लिखिया छै तऽ पूजा से बात करबै लेकिन हम की बात करबै।
वएह ने नया आदमी से जेना किछु बातो करे ने कनि अजीब टा के लागै छैय जकास से कहियो हँ। हँ ई छैय ई छैय ऐस नीक ने ग्रुप के कोनो अननोन आदमी स कोनो एगो टॉपिक पर ह कोनो एगो टॉपिक पर किछो एगो टॉपिक पाबनि तिहार खाली चर्चा करबै तऽ उएह पर चाहे कतहु घुमयके प्लान हँ एनाहिते क
छलै केने करने छियै ने हमस ऑडियो वला कॉल रिकॉर्डिंग वाला टास्क। हम बहुत पैसा देने रहे रहे बहुत पैसा देने रहै ओहि हमस मतलब हँ ऊ छलै जोसटॉक से। ओहिमे हिंन्दी मे बाजैके रहै ओहिमे तऽ सीखा तीन चारि हजार रुपआ अपना लेलकै।
ह हँ ठीक इहो छैय जेना काम होइ छैय ने तऽ एकर तुरन्त अथी क देै ने भैइ
हँ ओहिमे तुरन्त एक्सेप्ट आ रिजेप्ट लिखा जाय ओहिमे सात मिनटसँ लऽ के मतलब मिनीमम सात मिनट औ मै्कसिमम ट्वेंटी मिनट मतलब बीस मिनट तू ओहिस बेसी नहि चाही बात करैके रहै। और त मतलब उह इहो ने तोरा आदमी खोजके जरुरत छौ एप के थ्रू बात होइ छलै। तोरा कनेक्ट भऽ जेतौ जेचो सामने वला अच्छ टपिक देने रहैख लिख टॉपिक रहतौ ओह टॉपिक पर सब तऽ बात कऽ सकै छी तऽ अच्छा खासा भऽ गेलै कोनो दिक्ते नहि रहै लेकिन इएह सब बैकग्राउंड नॉाइज नहि होयके चाही। ह या फेर ह इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहयके चाही इएह सब चीज। ओ सब चीज बढ़िआ रहय। जादा बात के बीचमे गैप नहि रहय के छैय तें ने कहल ई सब मतलब हमरा तऽ पते छैय केना बात करे के छैय।
हँ वैह न।
एहिमे मैथिली छौ ओहि हँ फेर मैथिलियो वाल आयल रहय। लेकिन मैथिली वला हम जादा कह हमरा लास्ट मे हम ग्रुप जोड़ने रहै तऽ ओते नहि भऽ पयल रहे लेकिन हिन्ददी वाला मे तऽ बहुत अच्छा खास बा चढ़ि गेल रहै।
अयोमे जेना अगिला कोनो टास्क रहतै जादाा पेमेंट वाला रहै ने तऽ ठीक छैय नहि देखै सब बला कहलकिन आबै बला छैय अभी।
तऽ ओहमे पहि रिकॉर्डिंग भेलै तकर बाद ट्र्स्क्रिपशन भेलै तकर बाद बेलीडेशन भेलै। मतलब पहिले छलै ट्रांसक्रिप्शन जे बाजै छी ने हम तू तैँ कहै छैय अच्छासँ रिकॉर्डिंग कर लक अच्छास रिकॉर्डिंग करबै तऽ लिैमेढ़आँ रहै छैय ने।
अच्छा ई चीजके जाब हमहीँ अहाँ फेर सुनिकऽ एकरा लिखबो करबै।
हँ हँ हमहे तोरा देतौ लिखैयो लए तैँ ने कहै छ नीकसँ बाजियौ किछु भी बाजौ।
कोनो बात टकराय सकैया ने।
हमरा सभके आबे ने अपनो गुड़िया वला छोटा छोटा पचङ्क मे आबै। तऽ गुड़िया वाला तऽ बहुत सारा एलै हमर नहि एलै तऽ हमरा बड़् दुख रहै एहि बातके। फेर हमरो एले अपनो तो सुनबहीही अगर आब केना करतौ। हँ हँ एहिमे ई नहि छैय आब तू की बात केलि रहे लेकिन ओहिमे की रहय। छोटा छोटा चंक आबे यानि वर्ड सेंटेंस आबे आ मे एकबेर आओर हमसब मे ट्राक्रिप्शन के काज केने रहियै तऽ ओहिमे रहयपुरा जे रायपुरा छौ ने एगो बात हमरा तोरा ई पूरा रहै दस मिनट के तऽ ओ लेकिन ओहिमे ई नहि रह ओहि ओहिमे ओकरा चंक बनााक देने रहै।
तऽ अहिमे हमरा लगै वएह करतै जे शब्दसभ किछु यूनिक लागतै ने ओकरा सब के दय के देतै जे एकर मतलब की छैय।
त एकर मतलब हो छैय हँ हँ तकर बाद इहो हेत ज बा रर्डिंग रह आ तू मत ब ट्रंक्रिप्शन कए लेलकै तकर बाद वेलिडेशन के काज दै छैय यानि देखही सुनीह आ लिखल देखखी ओकरा सही करही। त ओ आर क्वालिटी छै क्वालिटी वन क्वालिटी टू ए क क क एम्हर तऽ बहुत तारहक काम आबिते रहलै हन एहन बात नहि रहलै हमर सभ तऽ छुटलै हन।
ह बढ़िआँ छै हमूँ सब फ्री रहलहुँ किछु सोचलियै आबि जेतै। ठीके छैय जाइ छन्द सर पोस्ट देखलियै उएहस पता चललै।
हँ आ जोस टक बला ने तो त लिंक भेज देबौ।
हू हू ठीक छैय।
ठीक छैय भ गेल एगारह मिनट आब।
ठीक ठीक ठीक।
ठीक छैय।
अच्छा